तै छै
नहि किछो हे एखने केश झाड़लहु ह बैसल छियौ बाहरमे
ओ आइ घुमय लए कतहु गेल छलहु हें कि नहि
कहाँ कतहु एखने कनी नाश्ता केलहुँ हेँ दालि भात और अथी के करेलााक के भुजिया खेलहुँ हें केश झारलहु हें
ओ करैलाके भुजियामे की की देल जाइ छै
अल्लू करैलाके भुजिया हरदि नून तेल दऽ कऽ कनि सिद्ध करियौ ओहिकर बाद फेर लारियौ फेर बनि जाइ छै
ओ आ दालि के
दालिमे हरैद दियौ नून दियौ दालि दियौ दू सीटी लगाउ दालिके उतारि दियौ
पानि नहि ने दै छियै अहाँ तहन
पाइनो दै छियै एक ओगंरीनापि कऽ दै छै तऽ हम हम अहाँके एखन कहि देलहुँ ने आब
हँ हम
भात बनायल अहाँके आबैए
हँ अबैया
केना बनबै छियै कहूत
कूकर मे जे बनेबै तऽ चौरके धो पहि पटक दियऔ त बाद ध के ओकरा कूकर मे क दियऔ त बाद डेढ़ गीरा पानि देबै तऽ नीक नीक होयैत आ जो एहय स बेसी चलि गेल तऽ गील भ जायत आ आ सीटी एक बेर लागत लगा दियौ
अच्छा
एको बेर लगा सकैत छी दुओ बेर लगा सकैत छी
अच्छा दू बेर लगेबै तऽ गीला भऽ जेतै
हँ दू बेर लगेबै तऽ गिल तऽ भए जेतय
पर जेहन भात चौर रहत तेहने ने तेहन ने सीटी लगेबै अहाँ
हँ आओर कही जे अथी मे बर्तन मे भात केना बनेबै ही
बर्तनमे पहिल बर्तनके बर्तनमे पहिले लेबा लगायल जाइ छै चाहे अहाँ चूल्हा पर चूल्हापर करबै तऽ बर्तनमे पहिनेे लेबा लगबऽ पड़त तहन ओहिमे तहन ओहिमे अपन पानि दियौ ई एक डेढ़ लोटा तक
हँ
तकर बाद ओ पानि कनि देर उबलतै तकर बाद फेर चाउरके धो दियौ त फटक धोक फेरो न चाउर खसा दियऔ ताहिके बाद कनि रारि रारि दियो बीच में आ ताहिके बाद ओकरा अपन भए जायत ते देखियो भए गेल अछि
हँ तऽ ओकरा पसबबियौ अच्छा तब ओकरा चाउर भात नीक बनि जाइ छै
हँ भात बहुत सुन्दर बनैया
अच्छा आओर कह एखन कीसभ केल हेँ भरि दिनमे आय तु
आइ भरि दिन मे पहिले उठलहुं तऽ पानि खूब आइ होय छले आइ मु मूसलाधार पनि भेल हे तकर बाद छओ बजे में पानि खतम भेल सात बजे में अखन देख लियो ओ गरमी प्रचण्ड गरमी अछि तनाहिये रौद उगल य
हँ सेहो छै रौदो छै खूब आब अथियो गर्मियो बहुत अछि
हूँ आ गर्मी तनाहिेये अछि आ तनाहिेये अथी
हँ खटखट नहि करू एतेक खटखट नहि करियौ एते
ओ
आरामसँ बैसु तहन सभचीज ठीक छै दूटा एखन बिरारि बच्चा घरमे खेलाइ छै
हँ हमहूँ उएह देखै छलहुँ फेर हम घर अपन आबि गेलहुँ
हँ कखनो ओ पटकैए कखनो पटकैए
ह
मच्छर तऽ तते अय जे मत पुछी
पहिले तऽ सरकार मच्छर लेल अथी दबाइयो दै छलै आब तऽ ओहो नहि दय छै दवाई आब तऽ बहुत अथी भऽ गेल छै
अरे की भऽ गेल छै जतय ततऽ एखन पानि होइ छै जते तते कचरा फेेक छै ओहि से पूरा मच्छर सब जमय अच्छा एहन एहन मच्छर रहत जेना लागत जे डेंगू वाला बड़का बड़का मच्छर
हँ बड़का बड़का रहै छै तहन कहियौ आ कतय कतय गेल छलौ घूमैय लए
आइ कहाँ कतहु गेलहुँ हेँ आइ घरेमे छियै आइ कनि मोन छलए कनि आइ दब तै दुवारे आइ कतहु कतौ नहि गेलो आय बिगड़ाय मम्मी सुना देलैत तै दुवे कतौ नहि गेलौ
ओ कथी के बिगड़ाय
ओ हमरा देलै दूध रोटी खाय लए हमरा दूध रोटी नहि नीक लगैया ताहि दुआरे फेर आम लेलहुँ तहन आम खेलहुॅं तहन नीक लागल
दूधके की केना करैत छैिय से कहू तऽ
दूध के पहिले दुहा के आबे छै ओकरा कनि बाटी मे ने तऽ पतीला मे औंट लेलहु ओहिके बाद ओमे छाल आयल नीकसँ ज्यादा औंटबै तऽ ओहिमे छाली आयल मोटगर क तऽ ओकरा अपन चाय मे बनाउ दूध पीबू दूध रोटी खाउ दूध भात खाउ खोआ बनाउ जे मन हैय छै से बनाउ मिठाइ बनाउ
आ अकेल तऽ कहैत छलहुँ चाय केना बनबैत छियै
चाय हमर चाय हाथक पियब ने तऽ अहाँ बुझियौ जे मोन तृप्त भऽ जायत हम पहिले पानि दऽ देलहुं ओके बाद चाय पत्ती दऽ देलहु देलहुँ ओकरा चीनी दऽ देलहुँ ओकरा खूब क खौला देलहुँ ओकरा दूध दऽ देलहुँ ओकरा खूब क खोला देलहुँ आदी के मौसम रहल तऽ आदी दऽ देलहुं आ नहि तहन इलायची दऽ कऽ खूब के बरका देलहुँ आ तेकर बाद हम दू कप तीन कप जे ऐल जेते कप तऽ दू कप तीन कप जोगरक बना कऽ देलहुँ हमर हाथक जे चाय पीबैत छैथ तऽ ओ कहते जे हमरा आओर चाही चाय आओर चाही मलाइवला चाय दिअ मीठ तऽ आब मीठ होइ छै तऽ आब ओकर की करिय लेकिन हमर चाय के सभ बहुत बड़का फैन सभ छथि हमरा आओर दिअ आओर दिअ करऽ लगै छथि तऽ की करबै तऽन
के के कहलथि जे आओर दिअ
हमर हाथक चाय हमर पापा पीबै छथि हमर मम्मी पीबै छथि और एकटा हमर ड्राइवर अंकल छथिन ओ पीबै छथि
ओ डाइवर अंकल
हँ
अंकल नहि कहल जाइ छै चाचा कहल जाइ छै ह ह मैथिल भाषामे कक्का कहल जाइ छै
हँ आओर कहियौ आओर कीसभ करै छी
और किछ नइ कऽ रहल छियै आइ हमर गाम मे कुन्दन संन्तोषी माता के उदियापन अछि ओहिमे बाजा बाजि रहल अइ
अ अहु के हकार ऐल है
नहि नहि हमसभ नहि जाइ छी उम्हर
अच्छा दोकान दौरी जाइ छी कि नहि
हँ जाइ छी आइयो गेल छलहुँ हेँ एखन एखन गेल छलौँ हेँ दूकान तऽ अगरबत्ती खरीद कऽ अलहुँ हँ दस रुपैया में
अच्छा दसे रुपैया में अगरबत्ती देलक
पन
केहन केहन अगरबत्ती सभ रहै छै
सुगन्धित रहै छै जेहन अहाँ लेबाक चाहियै
छै
हू
आओर कहियौ आओर सभ बढ़िआँ अछि
हँ आर सब बढ़िआं अछि तहन कहियौ आइ कतय कतय एहि बीचमे गेल छलहुँ घूमय लए
एहि बीचमे तऽ हम अखन घरे पर रहै छी एक दिन गेल रहौँ मधुबनी एकयस तारिक के परीक्षा छलए तऽ गेलहुँ तऽ कनि मौसियो ओतअ गेलहुँ घुमलहुँ फिरलहुँ फेर परीक्षा दऽ कऽ फेर घर एलहुँ गेलहूँ दसे बजे भोर मे एलहुँ सात साढ़े सात बजे तक साँझ तक जाम फसि गेल रहे बहुते ताहि दुआरे लेट भऽ गेल ओहि मे देखलियै एकटा हँ ए हम सब जे एलहुं ओहि दिन से मत पूछू बड़का हाइब्रिज जेना छै मधुबनी मे ओहिपर चढ़लहुँं ओहिमे एक एकोटा हमरा सभके अथी नइ गुमती नइ पकड़ायल बड़का टा के रेलगाड़ी बाटे चढ़लहु बड़का टाके हाइब्रिज छलै ओ पहिल दिन ओहिपर चढ़ल रहौ हमरा तऽ तते डर भेल सीधे जाय वला छै सीधे ऊपर चरहू आ फेर सीधे निचा उतरू हँ
तहन कहियौ औरो कतहु गेल छलहुँ घूमय ल
नय और तऽ कतहु नइ गेल रहू हँ
हँ तहन कहियो
हँ
कतय सब गेल छलहु
कतहु नय एखन दू आदमी एलैथ हे एकटा दीदी छथि एकटा झाजी एयलैथ हे
तखन कहू कतय कतय कतय गेल छलहु घुमय ल
एखन तऽ हम कतहु नइ गेलहुँ हे घूमैय ल
हू
हँ
तहन मन्दिर पूजा पाठ करैत छियै कि नै नहाँ सोना कऽ
हम नइ करैत छी हमर छोट बहिन करैए पूजा पाठ
तहन कहियौ आओर आओर
अखन तऽ हम कतहु ने गेलहु हे एते रहै छी हँ
हू कतअ स आवाज आबि रहल य एते
ओ पूजा पाठ होइ छै न तइ दुआरे
ओ
हँ
मन्दिर तन्दिर जाइ छी कि नइ
हँ
कोन कोन मन्दिर गेलहु हे
अ जाइ छी ग्रिजेश्वरनाथ मन्दिर निर्मय स्थान आओरो बहुत मंदिर सब अछि
ओ तहन की केना करै छि
नइ किछो एनाहे एखन बैसल छी आओर कहियौ
की सब करै छी खेनाइ पिनाइ भऽ गेलै
हँ भऽ गेलै
की सब भेलै य
दाइल भात घेरा भुजिया और फेर आल्लू सोयाबीन चिनिया बादाम सबके सब्जी और सजमनि भुजिया और करेला भुजिया और चिप्स बनेन
छी ओल नीक लगै य अहाँके कि नै
हमरा तऽ बड नीक लागै य लेकिन हमरा बनायल अखन नइ आबै य ओल तऽ बड्ड नीक बनै छै पहिने ओल के उसैन दियौ ओहिके बाद जेना सब्जी सब बनबै छियै तेना बनाउ तेना बनाउ
कथी कहे छै एर कंचन के पत्ता के जे सब्जी सब बने या सागो बने या सब्जी
हँ प हँ पहिले तऽ ओकरा लोरहा बनायल जाइ छै ओहिके बाद साग बनेै छै
हू
हँ
ओ अहाँके की की सब्जी नीक लगैया
हमरा ओल निकलगे आओर कोच नीकलगैय लगेय कच भात जे होइया से नीक लगेय
कछ भात केकरा कहल जाइ छै
कछ भात ओ दालि के जे फुला के कचरी बनबै छियै ओकरा कहल जाइ छै बहुत नीक हँ बहुत नीक लगै छै खायमे हँ
ह आब कहू आब की सब करब आब आगू
आगू
आ
ठीक छै किछु नहि आगू तऽ एखन नहि घुमि रहल छी बाहरमे हँ
अहाँ तऽ कुकुरो पोसै छी ने
हँ हमरा सबके अछि एकटा कुकुर हैप्पी उज्जर कलर के ओ तऽ बहुत बदमाश हमरा तऽ बहुते ओकरासँ डर होइय लेकिन किछु करैए नहि हमरा
ऊपर
हँ एखन हुनका लग ओ झाजी गेलखिन हे ने ताहि दुआरे भूकै छ देख ले छ ककरो तऽ भू भूक लगै छै
ओ तहन कहियौ आओर रातिमे कीसभ बनते खेनाय
आब रोटी सब बनतै और मम्मी के जे मोन हेतै से बनेथिन
ओ अहाँके मम्मी के कहलथि हमरा एक दिन जे बड्ड कहाँ किछु हमर बेटी काज करे अंगने घर में बैसल रहे आ हरदम सुतल आ मोबाइल चलबैत
हँ की करबै एकटा हमरा लो दिन बहिन छै ने ओ बड बड महष छै ओ काज कर दै छै तऽ हम किया करू
ह आहा हरदम मोबाइले टिपैत रहै छै की सही बात छै ई
हँ बात तऽ सही छै लेकिन कखनो कखनो
कखनो नहि अहाँके मम्मी कहथि चौबीस घंटा
हँ चौबीस घंटा तऽ नहि चौबीस घंटा तऽ हम बारह दस घंटा तऽ हम सुइत ते छी ओहिके बाद आओर फेर काज हम तऽ सुतै छी कखनो दसो बजे सुतलहुँ कखनो साढ़े दस कखनो एगारह तक सुतलहु पाँच साढ़े पाँच छओ तक उठै छी ओना तो हम ओछैन पर से उठै छी सात बजे तक लेकिन चलैत रहै छै आओर कहियौ आओर की हाल चाल अइ
ठीक अछि हाल चाल
हू
तहन जाउ झाजी सबसँ भेंट घाँट करू ग
हँ आब हेतै भेँट घाट नीक जेना हँ कनि सोचलहुँ अहाँसँ बात कऽ लेब तऽ कनि मोन के कनि हल्का ब